हेलो-
हँ सखी की हाल-चाल छै? हँ सखी-
सभ नीक। छै सखी। सब नीक छै सखी, अपनके कहु का हालचाल छै?
सब बढ़िआं छै।
हां त- कत छी एंअ - कृष्णकान्त? कनीएं कनिक एक- एतय आउ, तनी बात करब।
ठीक छै सखी आइ भोर बड़ ची- तीत बगैत छी ककरो तबियत खराब नही छै।
हँ त- अँ शारीरिक तबियत त ठीक छी, मुदा हमर अँ सभक आस पास जे पर्यावरण छै ओकर तबियत बड़ खराब भ रहल छैय। आइ अखबार में पढ़लू जेे पार्यावरण प्रदूषण कारण के नब नब बिमारी सब हँ पसरी रहल अछी। हवा में दम घुटैत अछी। पानी पीबा योग नाही रहल, ई सभ देखी मन हँ भड़ भारी भ गेल अछी।
अहाँ एकदम सत्य कनहूं कह कहलूं। हमसभ ओही मिथिलाक वासी छी जेतय पग पग पोखर माछ, मखान क गौरव छैय। जतेक हवामें पवित्रतता छली। मुदा आइ गाम गाम में गाड़ी घोड़ाक धुआं प्लास्टिक कऽ कचरा आ पोखरी सभक दुर्दशा देखी के पराण कांपे उठैत अछी।
हँ तऽ अहीं देखू अँ न पहिने गामक पोखरी क पानी कतेय स्वस्थ होइत छल। लोग ओहीमें स्नान करैत छल, ओहीम ओही पानी से भोजन बनाइत छल। आइ ओही पोखरिब सभमें गामक कसीपू कचड़ा आगंदा पानी बहा देल जाइत अछी। जलकुम्भी सऽ पूरा पोखरी भलि गेल अछी। अँ जलिय जीवा, माछ सभ मरी रहल अछी।
हँ सखी जलक बात तऽ ठीक अछी मुद्दा जे गाछ वृक्षक कतबाही भ रहल अछी, ओकार की पहिने मैथला में बड़का बड़का आमक आ गाछक--गा छी होइत छल। ओहि गाछी में केतको प्रकार के चड़़ैत चुनमुनमुनी आवास होइत छल। आइ लोक अपन घर बनेबे के लेल अ रास्ता चौड़ा करबाक लेल सौ सौ साल पुराना उपल, बरगद, आ आमक गाछ काटी रहल अछी।
हँ तऽ सखी जलक बात तऽ ठीक अछी मुदा जे गाछ वृक्ष कतबाही भऽ रहल अछी ओकर की? पहिने मिथिला में, बड़का बड़का आमक आ गा छक गाछी बगीचा बगीचा होइत छल। ओही गाछी में कतेको हाँ प्रकारके चिड़ैं चुनिमुनि पक्षीके वास होइत छल। आइ लोक अपन घर बनबैके लेल उ रास्ता चौड़ा कराबै लेल सौऽ- सौऽ साल पुराना पीपल बड़गद आ आमक गाछ काटि रहल अछि।
एकदम ठीक आ गाछ काटै के ओ ओतेक सीमेंट बालू कंक्रीटवाला घर बना लेल जायत। गाछ तऽ हमर सभक जीवनदाता अछि ओ हमरा सब के ऑक्सीजन दैत अछि आ कार्बन डाऑक्साड सोखैत अछि। जखन गाछीे क गाछे साफ भऽ जायत तऽ हमसभ साँस कतयसँ लेब। आइ भोरमें कोयली खूब ककूक सुनब लेल कान तरसि जाइत अछि।
हाँ तऽ एक तऽ आओर पैघ आफतकेँ बात कहू अं सखी ओ - ओ छै प्लासटिक आ थर्माकोल पहिने गाम घर मे कोनो भोज भोज भात होइत छल तऽ लोग केड़ा केेला के पात पर भोजन कराइत छलय माटिक चुक्का मे पानी पीबैत छल ओसभ माटी मे मिल कऽ माट टी भऽ जाइत छल मुदा आइ आइ कोनो पानि ह-ह पाबनि पाबनी तिहार या भोज हो हर जगह प्लास्टिकके थारी थर्माकोलके दोना आ प्लास्टिक के गिलास देखल जाइत अछि।
इ प्लास्टिक तऽ धरती लेल कैन्सर बनि गेल अछि। भोज खयलाक के बाद लोक ओकरा गामक बाहर या पोखरी के कात में फेकी दैत अछि ई प्लास्टिक कखनो सड़ैत गलैत नय अछि। जखन गामक घोर भाय भैंस चरैत काल ओकरा खा लैत अछि। तऽ ओकर पेट मे प्लास्टिक जमा भऽ जायत अछि, आ ओ सभ असमयक के शिकार भऽ जाइत छथि।
हँ तऽ। सखी हमर एकटा हँ हमर ध्यान एकटा और गम्भीर विषय पर गेल अछि, ओ अछि खेती बाड़ी। पहिने हमरसभक गाममे गोबर के खाद के प्रयोग होइत छल माटी उपजाइत रहल छलै, आ अनाज पौष्टिक होइत छल। मुदा आई बेसी मुनाफा के चक्कर में किसान भाई सब कतेक कतेको प्रकार के रासायनिक खाद आ कीटानाशक दवाइ के प्रयोग खेत मे कर रहल छथि।
ई बड़ पैघ अनर्थ भऽ रहल अछि। ई रसायनिक जहर माटिक उर्वरा शक्ति के तहस शक्ति के खतम क ही रहल अछि साथ ही जखन बर्खा होइत अछि तऽ खेतक ओहि जहर वाला पानी बहि के पोखरा आ इनार मे जाइत अछि। ओहि से भूजल सेहो प्रदूषित भऽ गेल अछि। आइ क आं आइ गाम मे कैंसर पेट के बीमारी आ कतको चरम रोग पसरि रहल अछि ओकर मुख्य कारण यही रसायनिक खेती अछि।
हँ अहाँ ध्यान देलू। अछि सखी जे मौसम के चक्र कतेक बदलि गेल अछि। पहिने समय पर बरखा आ बरखा होइत छल। समय पर ने जाड़ आ गाम मे नीक जंका जेठ क गाम होइत छल मुदा- मुदा आइ तऽ गर्मी मे एनाह गाम होयत अछि जेना देह जे जड़ी जायत बरखा के बरखा के समय मे सुखाड़ रहैत अछि आ कखनो बे - बेमौसम एना बरखा होइत अछि जे पूरा फसल बर्बाद भऽ जाइत अछि।
एकरा ग्लोबल वार्मिंग आ जलवायु परिवर्तन कहल जाइत अछि। पूरा दुनिया के तापमान बढ़ि रहल अछि। जखन हम सब गाछ काटब गाड़ी के धुआँ उड़ायब एसी आ फ्रिज के बेसी प्रयोग करब तऽ पृथ्वी तऽ गरमाएते ई प्राकृतिक चेतावनी अछि। जदि हम सब अखनो नहि चेतेवै तऽ आगे चलिके जीवन असम्भव भऽ जायत।
हँ तऽ समस्या तऽ अघात अछि अ सखी, मुदा एकर समाधान की अछि? कि हम सभ हाथ पर हाथ ध के धऽ कऽ बस बैसल रहब। एकटा आम नागरिक आ मैथिली हेबाक ना नाते हमर सभके की कर्तव्य अछि?
नहि सखी। निराशा हेबाक कोनो आवश्कता नहि अछि। जेना बून बून सा घेला भरत अछि। तहिना हमर सभक छोटक छोटक। प्रयास सँ पर्यावरण सुरक्षित भ सकेत अछि नीचे कुछ उपाय। कुछ उपाय छै जे हम तुरन्त शुरू कऽ सकैत छी। कपड़ा के झोला के आदत। जखन कखनो बाजार आ हाट जाउ तऽ घर से कपड़ा या जूट के। थैला लेके जाउ दुकानदार से प्लास्टिक के थैली नहि मांगू। पारंपरिक पत्तल के प्रयोग। गाँव में कोनो पूजा पाठ भोज हो तो। तऽ केरा के पात पुरेन के पात या सतुआ के पत्तल के प्रयोग फेर से शुरू करत पानि बचत। इनार या चापकल के पानी के फालतू नहि बहाव। घर का पानी गन्दा पानी पोखरि मे नहि जाइ एकर लेल सु सोख्ता गढ़ा बनाउ जैविक खेत कि के बढ़ावा किसान भाई सबके बुझात ओकरा गोबर। खाद केचुआ खाद आ नीम के तेल का प्रयोग। करबाक लेल प्रेरित क केल जाय।
आब तअ सखी तनी अप हां सूतीके जाइ छियै। तनी रात भेए गेल तऽ हम आब रखै छियै सखी।
हँ सखी ठीक छै सखी
ठीक छै।